हेलो नमस्कार यौ
नमस्कार नमस्कार की हाल चाल छै ठीक छै अपन कहियौ
हमरो बढ़ियां छै हाल चाल
हऽ
डफतरसँ आबि गेलौ पानि तानि तऽ हँ भेल पानि तानि तऽ एखन ओकरे मौसमे छै से तऽ बुझले अछि समैए सएह छै कखनो पानि भगि जायछै कखनो रौदे खूब भऽ गेल तेहने समय एखन रहै छै आँधी तूफान आयले रहै छै
आइयो भेलै
नहि आय नै भेलै मेघ लागल छलए लेकिन अहाँके जे छै से अथि फेर रौदा उगि गेल मौसम तऽ भोरस तेहने लगैत छलैया जे पानि हेत तै लेकिन फेर नहि भेलै अखन तऽ बरसात के छै मौसम अहाँ के रोपनी तोपनी अप सभके सेहो समय छै तऽ पानि तानि होय छै तऽ नीके होय छै
एखन तऽ धानेके समय छैहे
धानेके समय छै अपन एखन धान रोपनी सभ अपन होइत छै कियकि किछ दिन पहिलेसँ तऽ अहाँके ततेक जे छै से भऽ गेल छलैए मौसम खराब खाली रौदे पानि तानि के कोनो दरसे नै त बिया सब अहाँ के जरि गेल छलै मुदा जे किछ बचल छलैया
ह
उएहसभ लऽ कऽ एखन जे छै से रोपनीसभ हँ वर्षे नहि होय छलैए बड्ड दिक्कत भऽ गेल छलै ह हँ छैहे
आब ई दू दिनसँ जे बरखा भेलै तऽ
हँ रोपनी सब शुरू भेलैए ब हमरा तऽ ओतेक मतलब अथिओ नहि जानकारियो नहि छलए पता चलल ए घर पर से जे की कहै छै आधा खेत तऽ बुझैया आधा से बेसी धन रोपनी भयो गेल ह तऽ हमूँ अखन अपन गाम आयल छी ताहि दुआरे तऽ नहि बुझि पेलियै तऽ धान रोपनी भऽ गेल छै आधा थोड़े बहुत भऽ गेल छै एखन बाकियो छै सेह छै धान सब रंग बिरंगके चाउर सब जे रहै छै मनसूनी भेलै एकटा ओ कोन दिनवाला चाउर सब रहै छै रङ्ग बिरङ्गके सएह सब
आ
हँ
हँ
उएहसभ अपन जेसभ रोपै छथिन हँ ओ हुनका हुनका सभ जानकार हँ होय छथिन कए तरहक होय छै तऽ से सब तऽ अहुँ के बुझल हयैत हँ चनन चूर होय छै इएहसभ रङ्ंग बिरङ्गके चाउरसभ अहाँके रहैत छै
भदै आ भदै ओकर होय बाद होइ छै
हँ सेहो होय छै हँ तऽ एखन तऽ आब एकरे समये छै धान रोपनीके आ अपन हँ रङ्ग बिरङ्गके आब इएह मे सब बुझियौ लागल रहथिन खेत पथार मे एखन लागल रहथिन धान कटाय छै तऽ तखननो बड्ड ध्यान राखय पड़ैत छै धानके सुखाउ कुटाउ ईसभमे कतेक आदमी उसना चाउर खाय छथिन तऽ उसनै छथिन बड़का बड़का बर्तनमे चूल्हापर चढ़बै छथिन
धान के सनलथि तऽ उसना चाउर हँ तऽ सेहो कतेक आदमी खाय छथिन जिनका अपन जेहन अपन पसीन्न होय छनि
उसना खाय छिय तऽ कतेक आदमी भरुआ सेहो बनबै छै
हँ त रंग बिरंगग के अपन होइ छै हँ
ह
चूड़ा तूड़ा सेहो कुटेलथि पहिले तऽ अहाँके उखड़िमे कुटाइत छलै कि ने
हँ उखड़ि समटसँ तऽ धानो तऽ धानो गाम घरमे लोक कथीमे की कहै छै ढेकीमे ढेकीसभ कूटै छलैए
हँ हँ कोठीमे रखाइत छलैए चाउर धान सभकिछुसभ हँ माटिके बनायल रहै छलै ने यौ हँ से आब तऽ बहुत लोक अपन ड्रामे रखै छथि घरमे अपन ड्रामे कीन लै छथि लेकिन एखनो बहुत जगह एहन मिथिलांचल में छै अपना सब के जे कोठी अखनो बहुत तऽ लोक रखने छथिन ओहिमे अपन रखले पहिलुका जे छियै हँ अपनासभके मतलब जे धरोहर छियै मिथिलाके तऽ बहुत लोक अपन रखने छथि हँ हँ से चीज एखन धरि छै अखनो अहाँके कते जे आब तऽ ओना मशीनो सब सब भऽ जाइ छै नहि तऽ दौउन तौन होइ छलैया ने धान तान के बरद सब जे बरदेसँ होइत छलैएा ओकरा मुँहमे ओ अथी एना कऽ बन्द कऽ दैत छलैया खेत जोताइ छलै हँ हँ उएहस आब तऽ धीरे धीरे अहाँके सुविधा भ गेले हँ हँ आ तऽ धीरे धीरे अह के सुविधा भेल जाय छै
सुविधो भऽ गेलैए आ लोकोसभ आब कनेक भऽ गेलैए
हँ ओते नहि करय चाहै छै से बात नहि करऽ चाहै छ हँ छैहे
भेट गेलैए तऽ ओ आब जल्दी भऽ जाइ छै मेन बात से होइ छै
हँ सेहो बात छै अपन समयके बचत भेल कियाकि सभ जे छथिन से सभके अपन काज रहै छन दफ्तर जाय के रहै छन अपन काज धन्धा रहैत छनि किछु आदमी बाहरके लोकसभ सेहो रहैत छथिन तऽ नौ नौकरी चाकरी दुआरे हुनको सबके बेसी समय नहि रहि पबै छै किियकि सभ काज तऽ लोक पेटे लए करै छै हँ
तऽ आब ताहि दुआरे बेसी गोटे आब अपने ओतऽ बड कमे आदमी खेती करैत छथि आब बटाईऐ
करै छै तऽ हँ बटाइए दऽ दै छथिन दऽ देलक ओहिना रहै छै जे आधा अपन घर पर पहुँचा देलक आ अपन सएह ठीक रहै छै की करतै समयके सभके
वएह समयके अभाव भऽ गेलैए भागम भाग बढ़ि गेलैए
बेसिए भऽ गेलैए सभ लऽ कऽ
बहुत बेसी भऽ गेल छै
नहि हँ ताहि दुआरे तऽ पहिले तऽ सभ अपन काज अपने सभ किछु अपन करै छलखिन दरवज्जा वरद सभ रहल अथी सब रहल हर हरबाहके सभ अपन रहै छलखिनेँ आब सेहो ठीक कहल ये आ ओ डूब पर चललथि हथि चलथि अपनेसँ गेलथि टहललथि बुललथि खेत पथार देखलथि तऽ स्वस्थ रहै छलखिन आब देखबनि सभ अपन अपन घरे टाइममे रहै छथिन तऽ ओहोसँ अहाँके कतेक लोकके मोन तोन खराब
तैँ भरि दिन दबाइ फकैत रहै छ
सएह ने आ पहिले जमानामे कोनो ई अथि छलैए जे ककरो सुनैत छलैए जे ई दिक्कत छै। आ, डायबिटीज छै कि ई छै, ई तऽ? कह कोनो भी चीज सुनै छलियै ई मोन खराब छै। केना छै। नाम ऐते क्यो चिंते नहि छै। भेलेया आब देखै छियै जे छोटसे छोट आ पैघ छथिन आ बुढ़ छथिन तऽ बूढ़ सूढ़के जएने कऽ
आब तऽ पन्द्रह सालकऽ होइत छै दस सालक पन्द्रह साल सालक होइ छै ओकरा कहि दै छै जे चीनीवाला भऽ गेलै बिमारी।
हँ, पहिले सभ घरोमे आँगनमे जे छै से सभ वए अथी सभके दालि-तालि डालले छलखिन हँ, जाँतमे। आब अपन लोक होहिना अपन हँ, सभटा रहै छलै। हँ, अपनेसँ फटकब झाड़ब सभ काज केलथि तऽ स्वस्थ रहै छलखिन हे
आब ओ नव तऽ ओहितो छै। पहिले गाम सभमे हँ गाम सभमे जब ढेकीमे कुछ कुटै छलै चाउर धान नबका धान जे कुटे छलै ओकर जे खु खुदी रहै छलैया ओहो खाइमे बड़ सुन्दर
ओहो निक लगै छलै आ ओकरो पिसा कऽ चाउरोके रोटीसभ बनैत छलै जाँतमे पीसल जाइत छलैए तऽ ओकरो चउरोक रोटी ठोकयवला नहि बनैत छलैए हाथसँ। एकटा तऽ बेले वाला बनै छै ओहो बड स्वादिष्ट होइ छलैया। अहाँकेँ जनो सभके जनो सभके अहाँकेँ रोटी बना कऽ देल जाइत छै गहूँम म के रोटी ने ओहि पर नून मिरचाई सभ द
पहिले तऽ हँ पहिल मोतगर। मोटगर देय छले या तऽ खाय छले आब मोटगर देय छै ते कहे छै जे अप खायत
नहि आब नहि। खायब हँ, आब तऽ पहिले तऽ नून हँ आकर अथि नून तेल रोटी हँ, नून तेल पहिले दै छलै मिरचाइ तिरचाइ तऽ खा लै छलै आब। बारीक तरकारी दियअ बना कऽ।
तरकारी दियऔ तब सोहारी दियऔ तखन खायल।
तऽ हँ, तखन अपना सभके ई छै। हँ, आ तखन अपना सभके ओना मिथिलांचलमे ई छै। जे अपन बहुत चीज एहन छै जे अपन बाड़ए झाड़ीसँ निकलि गेल तरकारी तीमन। तऽ बनबैमे ओतेक नहि अथी होइत छै। त निक होइत छै स्वादिष्ट होइ छै सभकिछु फड़ल तऽ अपन लोक बना लेलथि अपन दऽ देलखिन जन तनके
से होइ छै। तऽ अहाँ आबि गेलहुँ गामसँ दरभंगा?
हँ।
तऽ की गेल छलहुँ मनोकामना मन्दिर दर्शन करऽ?
गेलहुँ तऽ नहि। जायब नहि हँ सभ मनोकामना मन्दिर छथिन ओहिठाम तऽ कहै छी जे। महावीर जी बढ उगरे छथि।
बड़ एकदम प्रत्यकछ छथिन जे मनोकम नामे छै मनोकामना मन्दिर। हँ तै नामे छै। तऽ सभ मनोकना पूरा होइ छै। ओत बैस कऽ जे ई सुन्दर सुन्दर काण्ड पाठ करी आ कि ई हनुमान चालीसा ई सभ तब खूब मनोकामना। पूरा होइत छैय पहिले तऽ लोक लिखो कऽ आबि जाइत छलखिन हेँ ने।
पहिले लोक ततेक मन्दिर पर पहिले कहै छलै जे जे मोन मे रहे से ओहि पर लिख दियौ मन्दिर पर तऽ ओ पूरा हैत तब सब की करै छलै जे पेने हँ लीडे पेन लीडेसँ लिख लिखिक सौँसे तकै छलै। तने तकर बाद मन्दिरसभवला पूजगरीसभ मना कऽ देलखिन।
सन दर्शन करै लए तऽ देखलहुँ कलमसँ सौँसे ओ ओएह सब लिखल। अपन सभ ठाम हँ तऽ आब तऽ अपन बैन कऽ देलकैए जे।
हँ जब लिखैके अछि मोनमे कहऽ लिअ मोनमे कऽ लिअ आ अपन हाथेसँ अङ्गुरिएसँ अपन ओहिना से अपन लिख दियौ हँ तऽ ओकर फ
बस आ ई छैय ने अहाँके
हँ अहाँ हाथो से लिखबै तऽ ओ तऽ बुझिए जेतै। तऽ
हँ आ मानि लिअ केओ पढ़ि लेलकै आ पैढ़ि जे लैत छैय ओहोसँ मनोकामना पूरा नहि होइत छैय ने?
हँ तऽ तांही लीड सब से लिखे के कोनो जरूरी नहि छैय।
हँ अपन मोनमे कहियौन हुनका अपन पाठ करू बजरंग बली के नाम के ध्यान करु जप करू एकदम प प्रत्यक्ष छथिन सुनि लै छथिन आ हुनका भोग कथी के लगैत छनि? हँ आ भोग कथीके लगैत छनि?
भोग तऽ ओना मेन हुनकर त पसन्दीदा छनि वैह लड्डू।
लड्डू छनि हँ ह कते आदमी कहै छैय थिन वैह अथी बजरंग बली के चना गुड़ सेहो बड पसिन छैन। ओहो गुड़ के मंगल दिन के हँ मंगल दिन के। नहि नहि किछु रहै त रोट बनाउ आ नहि किछु रहै तऽ वएह चना गुड़ अपन मोन मे कक चढ़ा दियौन ह रोटो चढ़ैइ छैन ह त उ गुड़ हुनका कुल मिलााकऽ ई छैय जे गुड़वला मीठ सामान बड्ड पसिन्न छनि। मीठ चीज बेसी हँ बड्ड नीक लगै छनि। लाल फूल बड्ड पसन्द छनि। ह ध्वजो जे चढ़बै छथिन सभगोटा तऽ ओहो लाल एकदम। ह लाले होइ छनि आब फलमे अपन एमहर नारियलो चढ़बियैन ई सबके केरा तेरा भेलै तारबूज बड् नीक लगै छनि। हँ तऽ ईसभ बड पसन्द होइ छनि हँ। नहि बड नीक मिथिला के धरोहर अछि मनोकामना मंदिर जे अपना सबके के अछि बहुत नीक मंदिर अछि तें अपन सबके ई धरोहर भेल मिथि थिलके तहिना एकदम देखयमे सुन्दर लगै छैय हँ। हँ आ ओ ओत जा क मोन एकदम शांत भऽ जायत तिरपेक्षण अहा दू बेर तीन बेर जिनका जे अपन रहै छनि जते विभव हँ धूप दीप जरा दियौन पूरा धूप दीप पूरा धूप दीप से मंदिर एकदम गम गम कर रहै छैय धूमन सँ तहि सँ
प्रसाद के
हँ सब सब किछु सब रंग के व्यवस्था हँ जिनका जे मनोकामना।